नम
नमस्कार आऔर बतेए अहाँ के कैसन हाल चाल छै
बड़ी नीक छै। हाल चाल नीक अपन हाल चाल बतैै
अहाँके खाना खा लेलियै
हँ खाना खा ली अपने खाना खा ली
हँ हम हमू खा लेलिय अहाँके खाना मे कथिी कथिी खलियै ह
हम तऽ नास्ता खलियै ह, लेटी सब्जी ज भी खल अपने के की खयलिय है
हमहूँ खयलियै। ई रोटी सँ भुजिया, सलाद, चटनी खयलियै आओर अँचार खयली। आओर बताउ, अहाँक घरमे खाना मे की-की बनल छै?
हम तरभी पता न छ अभिव अबै छै गाय छ सप्त अभ नहि एक
ह आओर बताइ आओर बताइए यहाँ के्यौड़ीके मौसम कैसन छै।
इाँ तऽ मौसम अच्छा छियै धूप कफी छिय गरमी भी लगे छै अनेके मौसम हो जा छै
हँ हमरो यहाँके मौसम अच्छे छियै धूप उतना कड़ा न उगल ख छियै देखिन गर्मी पड़ै छै
ह ने घरमी पढ़इ छै ने भी ग पड़ छै
हँ आओर बतैै अहाँके खाना मे कथि कथि बनाबे आ जालै
हमरा बहुत चीज बनाब आबि जस पनीर बिरियानी मिलै चिकेन बिरियानी मिलै आ चिकेन बिरयानी हो गेल दाल चावल सब्जी हो गेलै मीट चावल हो गेलै खाँसी के मीट भी बना लेलै अपने की की बना ले
हमहुँ बना लेै छीिय दाल चावल रोटी सभ जी हमहु बना ले छियै खस्सी के मीट मुर्गा के मीट मछली मुर्गी के अण्डा ई सभ हम बना लेैत छी अहाँके बतैयै ने अहाँके खानामे सभसँ नीक कोन खाना लागै छै
हमरा तऽ बड़ी नीक लगल छै नीक चावल अपनेके की लगै छै
हमरो नीक लागैत छै दाल चावल सब्जी बड़ा नीक लागैत छै आओर बत तायै ना आओर बतैए अहाँके अ फल आम मे कोन आम पसन्द छै सबसे ज्यादा
हमरा तऽ जर्दा काफी पसन्द छै अपने के कोन आम पसन्द छै
हमरो जर्दा मालदेव काफी पसन्द छी काफी नीक लागे छी अहा के बताेई अहा के बागवानी में कौन कौन सा पेड़ पौधा लगेले छियै
हम बागवानी बागवानी मे लगले छियै केला के पेड़ लगले छियै आम के पेड़ लगले छियै आ अंगूर के पेड़ फूल उल के पौधा लगेले छियै अपने की की लगले छियै
हमहुँ लगैले छी आम के पेड़ लगेले छी आम मे लगले छी डालमा आम के पेड़ लगले छियै मालदेव आम के पेड़ लगेले छियै किशनभोग आम के पेड़ लगेले छियै बीजूक आम के पेड़ लगैले छी इहे सब पेड़ लगेले छी फेर फूलो काफी ज्यादा लगेले छी फूल में गेंदा के फूल गुलाब के फूल आ सूरजमुखी के फूल कनैर के फूल इहे सब फूल लगेले छी अहाँ के फूल मे कथी कथी लगले छी
हँ फूल लगैले छी गेन्दा के फूल सूर्यमुखी फूल नहि हो कनैलके फुल लगैले छियै समे के पेड़ न लइ
हँ हँ
ओहो लगेले छी अपने की की बनेले छियै खानामे
हम न बनले छी दादी बनले छी दाल चावल सब्जी बनेले छी सब्जी मे आलू सोयाबीन के सब्जी आ दाल बनेले छी अरहर उरीद के दाल बनेले छी इहे सब बनेले छी छी काफी नीक खाना लागै छै खा के
ह सब्जी अच्छा लगै छै अपने के
हँ आलू सोयाबीन के सब्जी तऽ काफी नीक लागै छै हमरा आओर ने अहाँके सब्जी में कोन सब्जी नीक लगे छै।
हमरा तऽ कोबी के सब्जी आलू के सब्जी बड़ा नीक लगै छै
अहाँके ओहि मे तीन दिन पहले बारिश आ बरखा भेल रहै आंधी उंधी या रहै अहाँ के ओनी
हँ दू तीन दिन पी गिर गेल काफी नुकसान होै ह काफी ह घ
अहाँके आवाजा फ्रेश नहि आबै छै। थोड़ा तेज बोकिये न स्पीकर के सामने मुँह करके
हम जे खाइ छी, जे पिबै छी ओहि खाइ छी।
हँ हँ
खरीदलऽ पूरा आ गिर गेलना नुकसान होत
ओ अहाँक बागवानी नहि, हमरा तऽ बागवानी मे एकटा मोट डालि छलै, ओहिमे पैघ-पैघ आम फलैत छलै। ओ डालि बरखा मे खसि गेल अछि। की कहू, एतय बर्खा बहुत तेज भ' रहल अछि। बड़ा बिजली करकई रहे छै। बड़ा डर लाग गेल छै। बड़ा तेज आँधी बहै छै। हम एक आदमीक तऽ करकट उड़ा देलक, एतेक तेज आँधी छलै। अहाँकेँ कहबो ने कएलहुँ, अहाँक बागवानी मे? पौधा ननू गर लै
नहि अपनहि गाय बोलै छै कि ने छै?
हँ हम गाय पोसले छियै। काफी नीक गाय छियै लेकिन बड़ा बोलै छी बड़ा बोलै छी दिन भरि मे बैसल छै।
ओ ख
खाना खा लेलेे छी फिर भी बोलै छी
आओर बतइए दिनमे कथी बनाबैय
आँय
दिनमे खाना कथी कथी कर
हम बनबै दालि चावल भुजिया सब सब्जी
खुद से पग भ
हँ खुद से बने भइ
सबेरे के खाना बनल छै तऽ ओ दिन नहि रहलत
न सुबरे नश्ता ल बनाै छियै रोटी भुजिया आ औरो बनबै दुोपहर मे चावल दा सब्जी सलाद ईसभ
आ त
हँ आओर बतैे अहाँके पढ़ाइ लिखाइ ठीकसँ नीकसँ चलै छै
हँ पढ़ाइ काफी य
चलिए इ तऽ आओर बतइ न अहाँके अ घूमे उमे कहीँ जाइ छी कि नहि
हँ घुमे उउमे जाय छी गर्मी - जाय छिय देखय लेल
कहाँ सोचै छी जायके अहाँके
हम सोचये छीय राजगीरी घुमकें आबै छिय
का काफी अच्छा जगह छै चले के रहुआ अहाँके आँ
अपने न जाइ छी
हँ हमहुँ चलबै अहाँ चलबै तऽ हमूँ चलबै घूम लेबै घूमे मे का लागल छै गर्मी मे बड़ा पड़ै छै तऽ घूमल फिरल जरूर घुमे के जा माथा थरे दिमाग ठण्ड रहे छै घूमे उमेै से
आओर बताइए अहाँके अहाँ के बागवानी में आज शाम के घूमे चलबै
हँ शाम के चलबै घुमे अपने काज दजोगार कह नहि च
हँ तऽ अहाँ अहाँ के लगे फोन करैत छी हम तऽ अहाँके बिजीे बताब व्यस्ते रहै छीिय तऽ क करबै
ज नहि रहल छै अपरी
अगला बार अऔतै तऽ अगला बार पाका चलबै यहाँ के बहाना उना ना मारबै
ह हँ पा
हँ ऐसे तऽर‌उआ खाली बिजीे रहै छी व्यस्त बतैयै ने अहाँके बाजू
आओर बतैए अपने अपनेके पढ़ाइ लिखाइ कैसे चलै छियै
हँ हमरो पढ़ाई लिखाई काफी नीक चलै छै अहाँके ब ते अहाँके घर परिवार मे सब कोइ माता पिता बाबा दादी सब कोइ नीक छथिन ने
हँ स
चल य यहाँ के होरी तऽ रौदा का रौद उगल छै ते बाहर न निकल निकलबै रौदा मे हमरो परिवार में सब कोई माता पिता सब कोइ नीक छै
आ रह त
चलियै अहाँ से बात क के बड़ा नीक लागल फेर कबो टाइम मिली तऽ अहाँ से बात करबै नमस्कार